गोर लागै छियै
खुश रहू
की हाल चाल अहाँ हमर हाल चाल ठीक छै अहाँके की हाल चाल
की करै छियै हेलो अहाँ के आवाज नीक से नहि आबै छैय
अहाँ के घर के काम भ गेलै
हहाँ ऐंखने भेलैय हाँ एखने हाँ एखने केलियै या बड्ड काज केलियै या
झारू
हाँ सब कर देलियै
घर में खाना
हमर घर मे मम्मी बनाबै छै छै खाना अहाँ के घर मे
हमरो घर मे हमरो मम्मी बनाबै छै खाना अहाँ के घर मे अहाँ के पापा आ गेलै जॉब से
अभी नै एथिलै हन
आवाज नीक आबै छै
हाँ आब नीके आबै छै
आओर बताबू
आओर सब ठीक छै
अहाँ अपन दोस्त से बात केलहीं
नैय दोस से ते ने केलियै एक भैया से केलियै लेकिन अभी उ भैया बिजी छै त कहलियै या कि तनिका देर मे बात करतै हाँ वही भैया जो हमरा बगल मे रहै छै बड्ड काम काजूल इन- सान छै बड्ड काम करै छै
अच्छा अभी भैया कहाँ गेलै
आओर सब की खाना बनै छै अहाँ नै बतेलियै हेलो कन्ने गेलियै
भुजिया घुघनी के सब्जी बनले छै अहाँ इहाँ कथि बनल छै
के सब्जी चावल बनैय छै
बढ़ बदमाश
हाँ इहो बात अहाँ
काम कम करै छै बड्ड काम कम करै छै लेकिन खाली बतियाबे करै छै तब से एगो काम अहाँके मम्मी केने छै कथि केलिहीं हन खाली खाना बनेलियै हँ
हूँ हूँ हमरो मतारी ऐसने छै
सबके माय एनाहिंते होइ छै
हँ
खाली काम कम करैय छै खाली बाते करै मे रहैय
अहाँके एक बात आओर पता छै
हमरा तऽ नहि पता छै बाजू हेलो
आओर परीक्षा छैय तैयारियौ करै के छैय हमरा छैय ऐसे वैसे एगो चीज एक्जाम छैय कल पे नहि ने बाज सकलियै या
किया कॉल पे हँ बतेने रहियै हमरा त तैयारी केहन च चलै छैय
तैयार जी अच्चन अच्छा चलै छै अहाँ के अन्हु के परीक्षा छै की
त हमर की तैयारी रहतै आब हम त अपन एडमिशन करबेने रहियै कॉलेज मे बस आब भ जाइ नीक कॉलेज मे यही देखै छियै नीक कॉलेज
आज अहाँके पता छैय आज जे मे ओ केते दूर जेबै घूमेला हाँ आजे जेबैय
जेबै कि एग्जाम कहिया स छैय
एगजाम छैय अभी दस दिन बाँकी छैय एगजाम मे तब तक तैयारी करबै घर पे बैठके आओर की हँ
हूँ
आओर अहाँ के घरमे सभ नीक छैय
ठीक ठाक छैय
आउ अच्छा आओर अहाँ के दादी के की भ गेलै या सुनलियै तबियत खराब छैय अहाँके दादी के
त छैय लेकिन की करबै गाँव जायके पड़त लेकिन अभी रुकल छियै ई
अच्छा अहाँ दादीे के तबीयत नै ठीक भेलैया अभी तक
ठीक भेल छैय ठीक भ जायत त देखबै
अच्छा आ गाँव कहिया जायके छैय अहाँके
अखन त नै सोचलियै या लेकिन जेबैय कुछ दिन बाद
आओर बताबू
आओर सब ठीके छैय सोचलियैया मम्मीके तनका मदत कर देबै सब्जी बना देबै अहाँ त नै मदद करैत हेबै
अं ह नै हमरा
किया नहि सीखै छियै खाना बनाबे मे की छैय देखू नहि आबै छै तऽ यूट्यूब पर देखू कते त रेसिपी खाना के रहै छै ओहि पर से देख देख के बनाबू हमरो नहि आबैत रहै हमरो नहि आबैत रहै मम्मी चलि गेल गाँव फेर ओकरा की करब खाय लेल तऽ फेर बनाय पड़लै देखि कऽ यूट्यूबपर से देखि देखि कऽ सीख गेलयलियै आज बनाय आज बड्ड नीक खाना बनाबय आबै छै हेलो
आओर बताबु
आओर सब ठीक छै नहि की करबै अहिं के कॉल धरा के गप्प कर लै छियै
हूँ हँ अहाँके कित कते कम्पलीट भेलै तीन की चार
अं हमर तऽ अभी दूइए टा छै हम केकरा से बतियैय हमरा पास
अहाँके खाना के रेसिपी पता छै
की खानाके रेसिपी जानैके छै
अहाँ बताबू तऽ कटहलके सब्जी कैसे बनै छै
अहाँके जे खानाके पूछेके से पूछू बताबै छी
तऽ अहाँ बताबू तऽ कटहलके सब्जी कैसे बनै छै
कटहलके सब्जी कटहरके पहिले काट लियौ हाथमे तेल लगाके
अच्छा
तेल लगाके काटि लिऔ ओकर बाद फेर नीक से धोदियौ कुकुर मे धअ के चढ़ा दियौ फेर चारि पाँच सीटी -ट्टी मरबा दियौ आ उतारि दियौ गैस पर से फेर ओकर बाद ओ - कढ़ाई लिऔ ओमे तेल डाल दियौ गरम करियौ तेल के फिर कटहल के फ्राई कर दियो फ्राइ करके निकाल- दियौ फेर ओमे प्याज कट डालियौ टमा- -टर डाल दियौ लप-लहसुन डाल दियौ फ्राइ कर दियौ फ्राइ होइ बाद कटहल डाल दियौ आब ओकर भूज भाजके रस डाल दियौ एते- एते नीक सब्जी बनत अहाँके खााइमे बड्ड नीक लागत हूँ एहि बार हमहूँ बड्ड नीक बनाबै छियै सभ तारीफ करै छै खा खा कऽ हमर खाना
हूँ हमरो कभू खिलैइयौ
हँ आब- -बू ने तऽ अन्हु खिलायब
अच्छा लि- कते मिनट भेलैया अभी त साते मिनट भेलैय अभी ते बहुते मिनट बाँ- की छै रै दोस्त ऐं
अभी साते मिनट भेल छै की भऽ गेलै बतियाबु ने अहाँ
आओर बताबू
आओर पढ़ाइ लिखाइ केहन चलै छै
हमर पढ़ाई लिखाई तऽ अच्छा चलै छै अहाँके पढ़ाई लिखाई कैसन चलै छै
ठीके चलै छै अभी
आओर अहाँ सुबह सुबह जे उठलियैए तऽ की केलियै हए
सुबह सुबह उठ के मम्मी चाय देले हें चाय पिलियै हए फिर तनिका एने एने फोन चलेलियै हए काम धाम केलियै
आओर अहाँके भोजन वासन हो गेलैए हँ की
कहाँ भी ले अब
अच्छा मतलब अहाँके भी घरमे सभ लेटेसँ भोजन करै छै न
हँ भोजन तऽ लेटेसँ करै छै लेकिन की करबै खाना बनायमे एतेक ने भाषण देत किछो कहैके नहि
हूँ सभ भाषण ने दैय मे आगे रहे छै यहाँ पे कि आओर कथि आबे छै सबके
काज करय के तऽ किछोके छै नै खाली एगो काम करत फेर तनका भाषण दे-
आ फेर जा कऽ बैठ जेतह आओर फिर से बैठतह तऽ उठये उठयके तऽ नामे नहि लै छै यहाँ पे
हँ की करब
हूँ
बड्ड काम रहै छै आँय
यहाँ पे भी यही हाल छै यहाँ पे भी यही हाल छै सबके सब बैठ जेत भाषण देताह फेर उठत तऽ फेर एकेगो भाषण
हँ अहाँके एगो बात सुनैय मे एल छै सुनलियै सुनलियै की बा अथि छै बगल वाली बढ‌ बदमाश छै
हां उ तऽ हमहु सुनलियै बगल वाली की नाम पुन पुन छैय बड़ा बदमाश छै ओकर बालो बच्चा सब एक नंबर के मुंह फट छै
ह एहन बच्चा सब से निके छै
ह्म
एहन बच्चा सब खुद तऽ बानर सब छै है हम हमर बाल बच्चा कहाँ छै आहाँ तऽ आओर भुलक्कड़ छियै
ओ अच्छा अहाँके बाल बच्चा नै छै अहाँके शादी नै भेलै हे अभी तक नै
अहाँ त आओर भुलक्कड़ छी कि बाजै छियै सब भूलल छियै की
ना बोल होइयै गेलै होइये होइयै छै अब हमु जाइछियै काम उम करबै अब घर के जल्दी जल्दी ओतह
किचन के काम ऐसेहने पड़ल‌छैय जाइ छियै‌ किचन ‌साफ सुथरा करब फिर‌ खाना खायब नेहायियोके छै नेहेबो नै केलियै हँ
हँ बस हमहूँ जाइयै छियै अब
हूँ करलू जल्दी जल्दी काम सब काज सब कर लियौ ठीक छै राखै छियै गोर लागैय छियै
खुश रहु